हेलो हँ कहू
ह की करे छी
की हाल चाल किछ नै बैसल छी
ठीक छै हमर आहां हमहुँस हमूँ पड़ल छलो है
पड़ल छलौ हे
अच्छा टै हँ चायो के टाइम भ गेलै हँ
भ गेलै बेर चाय के
उम्हरो गर्मिया यै
बड्ड गर्मी छै की कहू गर्मीके तऽ
हँ आब इमहरो छै गर्मी एहिसँ पहिने तक कहलिय कथि कहैछ पानि तऽ पड़े छलै
हूँ
आब तऽ झपनी केने छै छै
अच्छा सेहा बुझियौ न हमर सबके बड गर्मी छै पानि परैके तऽ नामे नै लय छै
हँ भगवानो एखन गाम चलि गेल छथिन कनि होइते तनि होइते पानि आ
सेहो बात छै हँ
की सब खेलहुँ हैं हँ हमूँ
हम खेलु हम केलहुँ हैं भात दाल परवल आलू के सब्जी पापड़ सएह सभ खेलो हँ आब की खायब
बहुत नीक अच्छा
अहाँ की खेलौ हे
दाल भात अल्लू मुरौरी के सब्जी पापड़ अचार आ नहि किछ पानि पिलो ओहिसँ पहिने नाश्ता कयने छलहुँ है चूड़ा दही चीनी
अच्छा ओ सबसँ नीक हू हू सब स नीक
हूँ
चाय भ गेलै अहाँके
नहि एखन त कहलियै कनि अहाँके सब बात कलैतो ह तखन
हँ
ह न की करूँ टाइमे नहि बचैया हूँ बहुत दिनसँ सोचै छलियै अहाँ अहाँके फोन करब फोन करब इहे घरे के पढ़ै लिखै छि यै
अच्छा
घर के काम हँ
ह से तऽ छै से पढ़ लिखमे से त छै हे से बारिश दे कहनो हैत जे बारिश भो जेतै त गाँंव में लाइट के बड़ प्रॉब्लम भऽ जाइ छै ने
बहुते हॅं कंछ के सब्जी
एक रति मने कंचके हँ हँ बना लेबै लेकिन बनेने नहि छियै कहियो
लोरहा वाला अपना सबके जे लाइन
अच्छा नहि हँ ह ह होइ छै उ कंच के तीमन बना लेय छियै नीक लगैत रहैत छै आमिल दऽ कऽ खटगरसँ हँ आमील दऽ दियऔ नहि तऽ आम मास मे आम दऽ दियौ
हँ हँ हँ
बड नीक लगैत रहैत छै
हमरा तऽ नेबो अथी आमील के तऽ अथि जरूरतो नै पड़ै छै
हँ हँ हँ
हु सबके बेगैरता नहि हेतै
हँ से तऽ नहि हैत अपना सभके तऽ होै छै आमील मोटसभ चीज तऽ अचार
हँ हँ
गा गाँवमे रहब कुम्हरौरी मुरौरी चरौरी हँ सुखौती
बहुत रंग के छै बहुत रंग के छै
हँ बड छै
आ
हू
अओर सब कहू
अओर सब तऽ ठीक यइ
हूँ
और हमहु चाय बनायब चाय पीयू आओर काल्हि खुना मेला रहे हमर गाम मे केना चॉप मड़ि आनलौ बुझै छिय काल्हि रहै सलहेस पूजा
अच्छा काइल भऽ गेलै अहाँ सभके गाममे
हँ त चप मुरही आनलहु बुझते छिये चौप मुुरही गांव कत्ते कतै प्रसिद्ध छै कचरी मुरही चैप हुं बड मन लोगे छै खाइ मे आब झिंगली कहाँ भेटैया पहिले जकाँ
नहि सौउ सौउसे नहि मिलत सौउसे नहि
कतए मिल जायत गाँवो मे आब सब चीज कहाँ मिल रहल य पहिले वाला सबटा जवाना आगे बदलि गेले ह
कतहु कतहु साेग मिल नहि तऽ हाँ ओतेक क नहि
सैहा
आइ काल्हि गाँवो घरके बना देने छै फैशन
लेकिन सबसँ नीक जलखाइ छै चैप मुरही सब कचरी सभ खा लिये बेरियामे साँझ मे।
आएग लागल है।
हूँ।
जनकपुर गेल छै।
जनकपुर तऽ हम एक बेर गेल छी बड़ निक जगह छै। एते निक जगह कतौ नहि होई छै, एते निक सभ तारसँ ओतय समझायल गेल छै, सभ। चीज के मूर्ति बनायल गेल छै। अतेक सुन्दर से डिजाइन कऽ हँ, हँ एकदम बड़ सुन्दर छै, एतऽ ओतऽ विवाह भेल रहै। हाँ।
सीता माँ आइल छथिन छथिन खेतमे जनकजी के
हू, हू।
पेटीमे एकटा ह। मिल गेल छै, सभ चीज के सीन छै।
हँ, सभ चीज के एक एकटा कऽ। बड़ निक से दर्शायल गेल छै।
लगैत रहे छै, जेना भगवानके पास चल गेल छै। स्वर्गमे।
भऽ रहल छै, हँ। सही बात छै, बड़ नीक छै, जगह घूमय के। कातो जाउ ने जाउ जनकपुर जाउ। हा, सही बात
ह।
हँ।
ओ सभ तह जगह छै।
अहाँ गेल छै।
क देखने
अच्छा।
आब के मोन नहि होइत रहै
हँ।
पर कि करू हैं, भगवान तेहन कऽ दै छथिन। एतौ एखन पढ़ाइ लिखाइ। एतय केना रहि जेयबै। हँ, जगह छै, लेकिन बड़ निक।
सेहत छै हे।
जगह जगह दूर छै हँ। से तऽ विवाह कर करै छै उमर के आस पास के आदमी सभ। दूरो दूरसे गिर ओतय के विवाह बड़ निक होइ छै। हू, हू विवाह पञ्चमी दिन तऽ रहै छै खूब।
एकदम मस्त से होइ छै।
बहुते रहै छै।
हैं।
ओतऽ के बिआह बड़ सुन्दर भगवान के अथि मे भेल दे स
हँ।
बड सुन्दर लगै छै नजारा ओते के
से नीक‌ त रहबे करै छै
सीता चारू बहिनी के रहे छै जनक जी के रहल मूर्ति
से तऽ छै
राम जी जे धनुष तोड़ने छथिन से सब छैन
ह ह से तऽ सबस नीक अथी छै ओ त बड नीक सँ अथी कयल गेल छै
ओतेट भारी के छै राम सब राखल छै
सही बात छै बड नीक लगैत छै देखयमे त राइत मे की बनतै तऽ
खाना
हँ हँ
र तमे देखि जादातर खेल छियै ते चाावल क रोटी मिरचाइ अचार नून तेल
सबसँ सुन्दर हँ हँ सबसँ नीक से त लैगते छीयै ओकर तुलना केयो न क सकै
बहुत नीक हँ से से करैत रहै छैै कखनो काल क ई सब हँ ई सब जे नीक लगैया ने तऽ कखनो काल येह बनेलहुँ
हाँ हाँ से नीक लगै छै खेड़हि के चटनी से रहत बड नीक लगे छै हँ
से सभ भेल सएह सोचने छियै दही छै आर की चाही राति मे राति मे त के बेर लोक खाय छै ह
कथी के पढ़ाई क रहल छी अहाँ एखन
हम एखन
हँ
हम एखन छी एखन गेला हे सेकेंड ईयर मे
अच्छा ग्रेजुएशन करै छी
हँ
कोन ऑनर्स य अहाँके
हमरा ता हिन्दी होऑनर्स
अच्छा बढ़िया सब सँ नीक
अहुँ त ओएहे मे छियै ने
हँ हमूँ ग्रेजुएशने करैत छी
इह नीक ए हऽ
ह च देखियौ ने चारि साल के कऽ देलकै यए
मिथिला जे हय शीला नाथ बाबा ओतऽ जे हय डी वी कॉलेज
हाँ हाँ
की कहू एतय छऽ पास पड़ै छै ओते से तऽ
अच्छा आ
ओतऽ करेने छी बाबू के कहियो गेलहुँ दर्शन कऽ लेलहुँ ओतो के बाबा के मंदिर प्रसिद्ध उखड़ल छै
हाँ से तऽ छेहिए
ह ओतौ के नजारा ओहो सब दिन मे हम गेल छलहुँं हे हमर घरमे मौसीसभ आयल छलखिन दीदीसभ
हँ हँ नीक लगे छै बेसी कोटा जायमे हँ हँ हँ
बड़ सुन्दर त के पोखरि नामी
ह
तऽ छैहे
हँ ओतऽ अथिियो सबके होइ छै अथी सबके तैयारी कथी कहै छै ओकरा पुलिस तुलिस के बिहार पली डी जे होइ य सब चीज के ट्रेनिंग के तैयारी
हँ अच्छा
देखैत रहै छियै कहियो गेलहुं कॉलेज मे काज भेल तऽ
हँ हँ हँ से तऽ कहले जेनाइ जेनाइ लगले रहैत छै बुझे नहि छियै कत एते दौड़ गैत रहैत छै ग्रेजुएशन बड तंग करै छै ह असाइनमेन्ट दियऔ छओ महना पर
हू
पढ़ाइयो लिखाइ छै एगो
बहुत बड़का चीज छै ओ जे हासिल कऽ लेलहुँ तऽ सभकिछु कऽ लेलहुँ
देखै नहि छियै पहिले जमानाके लेल आब पढ़ाइ जाब किछु नहि आबैय तऽ तब किछु नहि कऽ सकैत छी नॉलेज रहनाइ एखन बड्ड जरूरी भऽ गेलैय
छै कि बड़का बड़का बनारस सबमे पढ़ाई होइ छै अपन सबके पण्डीजी सबके तैयारी ओतय के पढ़ाइ तऽ आर अलगे रहै छै
हँ होबे करै छै कि संस्कृत आबक चाही ह
पणजी सब शास्त्र सब लिखै छै त सब निकालत बहुत प्रसिद्ध बनारस के
रैब की
लै छथिन ओतऽ
अच्छा
ह एकटाऽ नानी गाँव के छै हमर बोलने छथिन ओ हँ ओहिमे का ओ मैनेजर छथिन तऽ सुनैत रहैत छियै ओतेक खबर मिलत कखनो कखन क
अच्छा बढ़िआं छै आम ताम फड़ल छलै कि नहि